आओर बताउ अहाँके भाई कब अबैया
हमर भाइ
हाँ
हमर भाय से तऽ कनी देर पहिले हमरा बात भेल रहाए सखी
ओ की कहलक अहाँके
ओ तऽ कहलखिन जे हुनका तऽ छुट्टी तऽ पहिला बात नहि छै लेकिन ओ तऽ कहलखिन जे ठीक छै अपन बहिन छथि तऽ अबै छियौ कहलखिन परसू एथिन उ
ओ परसू एथिन ठीक है अथिन ने तऽ हमरो तनी कह देबे ठीक छै ओना हमहूँ आब अपन बौआके सोचलियै कि भेज देबै जेतै तऽ ओतऽ किछु सिखबो करतै
हँ भेज देबै
आओर देखै और देखै छियै आइ काल्हि तऽ सरकारो बड्ड स्वास्थ लेल ई पेड़ वगेरा लगाव लेल कह रहल छै बहुत अभी सरकारो ई सब पर ध्यान दऽ रहल छै
छै कि नहि आइ काल्हि केतेक पेड़ सब कटाइ छै ओहो सबस वातावरण पे पड़े छै तऽ अपना आर के स्वार्थ पे भी पड़ रहल छै
हँ सही बात कहलियै हमरो सबके गाँव मे शिविर लगैत छै हर दू तीन महिना पे
हँ
कोनो ने कोनो हॉस्पिटल अपन अपन शिविर लगबै छै प्रचार करऽ दुआरे होय चाहे अन्य आदमी के चेकअप करऽ दुआरे होय इम्हर कनिक दिन पहिले शिविर लागल रहे हे आइ होसपी टल के आँख के लेल कोन्दन आई हॉस्पिटल छै
हूंम्म हूंम्म आ छै ओतऽ बाजारे मे छै हँ हँ
नाम नहि पता है हमरा से लागल रहै से पूरा गाँव के आदमी गेल रहे आइ के चेकअप कराब
ओ तब तऽ बड्ड बढ़ियाँ छै यै
हँ उएह तऽ कहलियै जे मतलब गाँवो घरमे आब आबऽ लगलै ये शिबिर वगैरह सब जाँच वाला
तब तऽ बड्ड नीक छै ये
हँ आ सेहो अपन हमरा नहि पता रहै नहि तऽ हमहहुँ चलि जतियै र देखबाबै लेल
तऽ अहाँके केना पता चलल बादमे
हमरा यहाँ बगल मे एगो चाची अबै छथिन ने
हँ
हँ तऽ उएह कहलखिन हम पुछलियै जे कहाँ गेल रहथिन चाची तैयार भऽ के कहलखिन एगो मन्दिर छै ने वहीं पे कोनो दन आइ हॉस्पिटल के अथी शिविर लागल रहै पाँच गो टीम रहै डॉक्टर के आँख के चेकअप करैत रहै आ चश्मो दैत रहै
ओ तब तऽ बड्ड नीक छै
हँ कलचश्मो रखने रहै तऽ कहलखिन हँ चश्मा रखने रहै दवाई रखने रहै
ठीक कहै ठीक कहलियै कि हमरा बता देलियै अहाँ हमहूँ सोचे छियै आ तऽ जानबे करे छीयै बूढ़ सूढ़ के आँख कमजोर भेल जा रहल छै सोचै छियै कि हमहूँ दिखाइए दै छियै घरमे छथिन से
हँ आहू आर
रहते
शिविर लगेबे करैत हैत
नहि अभी हमरा एतऽ कहाँ कोइ कहलखिन हऽ ने अगर अहाँ एतऽ लगै छी तऽ अहाँ हमरा बता देब कि कब से कब तक के लगैया तऽ हम पहुँच जायब आ जायब ओते एब आ नहि ते एतऽ तऽ एतऽ कहाँ होइ छै से तऽ पता करैके पड़तै आब हम बाहर तऽ निकलै नहि छियै
ओर पुछबे अगल बगल से
हँ एगो तऽ शिविर लागऽ वला है प्रचार देखैत छियै रोड पर प्रचार चलै छै बीस तारीखके
ओ बीस तारीख के छै
हँ बीस तारीख के आँख वला शिविर लागऽ बाला है
ओ
लेकिन मतलब हमरा गाँंव से कनिक एगो गाँव के छोर पर एगो पीपल के पेड़ छथिन तऽ वहीं पे कनिक छाया उया छै पेड़ उड़ बहुत सारा छै
ओ ओते लए बैठे छथिन की
हँ हँ हँ ओहिठाम मे लगेथिन शिविर
ओ ठीक केलियै तब तऽ अहाँ हमरा बता दियै आब हमहूँ देखैत छियै टाइम मिलतै तऽ अयबय बीस तारीखके
हूँ आ सखी कथी कहै छी जे अहाँके अपन मम्मी पप्पा तबियत ठीक है
हमर मम्मी पप्पा के तऽ ठीके यऽ तनी मम्मी के तबियत खराब यऽ को डॉक्टर के ओतऽ देखाब के छै
हुनका कथी भेल छै
अरे हुनको की कहियै हम बड्ड समस्या समस्या लागल छै घरो दु्वार मे एकटा एतहु छै आ ओतऽ के ओ ओहे हाल छै कतहु से चैन नहि छियै अभी हम
तऽ की भेलै मम्मी के अहाँ के
अरे हुनको ना बहुत तबियत खराब भेल छै इहे जे देखे छियै आइ काल्हि जे भेल छै सबके उहे छै सर्दी खाँंसी जुकाम और तदी पता नी चल रहल छै कि कोन बीमारी छै तऽ फेर जाँच लगातार खाँसी वगैरह भऽ रहल छै तऽ कहलियै कऽ चेक करबाबऽ आ लेल तऽ देखियौ रिपोर्ट कब तक अबै छै खूब बड़ा समस्या लागल छै पप्पू बार बेर आ रहल छथिन फिर जाइ छथिन तऽ एनामे केना काज चलतै आब अहीं कहियौ
हँ सखी दुनू तरफ तऽ सएह स्थिति भए गेल छै
तऽ आ घर वाला बात छै छोरू मे तऽ नहि बनै छै
हँ केना आदमी छोड़ देते दुनू तरफ तऽ अपने आदमी छथिन
तऽ उह तऽ सोचै छियै आब देखियौ हम सोचि रहल छीयै कि अगिला सोम बेर सोमवारके चल जाइ छियै तनी मम्मी से भेंट वगैरह कर लेबै और तबियतो आर के बारे मे पता चल जेते जब तकी रिपोर्टो मिल जेते
हँ
नहि जेबै तऽ फेर केना औते ओतहु तऽ देखी के हमरे छै
हँ से तऽ देखही के छै तऽ अहाँके भाय भौजाइ नहि छथिन वहाँ
छथिन लेकिन छोट छै ने भाय हमर तऽ ओ केना की ही करते हमहँ बड़ छियै घरमे सबसे तऽ हमर फर्ज बनै छै देखऽ के
ओ सबसॅं बड़ अही छियै
हँ सबसे बड़ हमही छियै
त हमरा तऽ लगलै अहाँ एगो जे अहाँके भाय आयल रहथिन अहाँ के शादी मे
ओ
तऽ ओ अहाँ तऽ कहलियै हुनकर तऽ बियाह भेल छै
नहि तऽ ओ तऽ हमर चचेरी छथिन ने अपन नहि छथिन ओ
ओ सकल से देख समय लगैत रहथिन कि कि अहाँके अपन भाय छथिन
नहि नहि उ हमर चचेरा छथिन तऽ चचेरा कतबे करथिन हमर कनि मनि करथिन बात खतम छियै और करयके जे छै से तऽ हमरे छै
हँ पूछहो नहि अबै छै ये कोइ पूछहो नहि अबै छै आब देख के मुँह घुमा लै छै
तब सहिये कहै छी आइ काल्हि आदमी के दिन ठीक रहे छै सब आइत अहाँ के तऽ आ नहि रहत तऽ केऔ नहि आयत एक बार पूछे
हूंम्म आ इहो नै हमरो जे छथिन बहिन के जे साउस छथिन से हुनकर धियापुता सब तऽ हमर बहिनो नौकरिये करै छै आ बड़ नौकरिये करै छथिन
कोनमे छथिन कोन जाॅप हनि हुनका
बैंक मे छथिन दुनू व्यक्ति
ओ अच्छा
दुनू व्यक्ति बैंके मे छथिन आ एगो छथिन गया मे आ एगो छथिन मुजफ्फरपुर मे
ओ तब तऽ बड्ड नीक छै ये
नीक तऽ छेबे करै सखी लेकिन साउसके जे हुनकर मोन खराब भऽ गेल रहैन
हँ
से हमर बहिन के ओहि दिन शायद बैंकमे कोइ आयल रहै बर का ऑफिसर सब तऽ ओकरा छुट्टी तऽ देलकै
हँ
आ ओकर आ हुनकर पति के भी ओ दिन छूट्टी छुट्टी नहि भेठले से साउस के हुनकर बड्ड मोन खराब बड्ड तब यहाँ से हम गेलियै रे देखऽ लेल
ओ तब तऽ बड्ड समस्या भऽ गेलैये
हँ बड्ड बहुत समस्या भऽ गेलै तऽ बड़का गो के से हुनकर आस पड़ोस के आदमी ने एक गिलास पानि देब बला नहि एक बार कुछ पूछो बला हम जे कहलियै जे कोनो आस पड़ोस के आदमी के नम्बरोला दवाइ उवाइ लिखा दै छियै से कोनो किछु नहि कोइ करऽ बला छै तबाह लास्ट मे अपने से गाड़ी एगो ढूँढलू हमरो तऽ सासस के जनबे करे छियै अपनो मन
तब सहिए कहै छियै हँ
हँ ढूंढलु आ तब गेलु तऽ हुनकर साउस के लऽ के फेर डॉक्टर यहाँ गेलु तब फेर इलाज पाती करवेलू तऽ हुनकर साउस के दम्मा भेल छनि
ओ तऽ बड्ड अथीके बात छै यै
बहुत हँ
दाम फूले बला बीमारी बड्ड खराब छै की कहू बड्ड खराब
हँ
भऽ जाइ छै तऽ आदमी के तऽ तबाहे कऽ दै छै
हूंम्म तबाह तबाह भेल छथिन अभी उस सब ड्यूटी करै छथिन
आदमी सबके कहै छियै छियै आदमी सब तऽ ई सब समय मे औरो नहि आयत हँ अपन ईहे सब पढ़ै लला समय तऽ छै जे अपन आदमी काज अबै छै
लेकिन नहि ने अबै छै
दिन दुनियां मे की की कर होइ छै सही कहै छी की नहि अहीं कहू सखी
सहिए कहै छियै
इहे लेल ने कहल जाइ छै कि अपन अपन स्वास्थ्यपे ध्यान देबयके छै छै कि नहि अपन स्वास्थ्य पे अपने नहि अपने नहि देबै तऽ फिर के देतै
हूंम्म
सभसे जरूरी तऽ स्वास्थे होइत छै
ई तऽ सहिए कहलियै सखी
हमहीं अहींके देख लियौ अभी बीमारो पड़ल छै घर मे आदमी तऽ हमही सब काज करै छियै अगर हमरो तबियत खराब भ गेलै तऽ फिर एहि लेल तऽ स्वास्थ्यपे ध्यान देनाइ जरूरी छै हमरो
हूंम्म
इहे लेल तऽ कहै छी अहाँके भाय आयत तऽ हमरो कहब
हँ ओ तऽ कहलखिन हेँ जे परसू एबौ तब देखियौ एथिन कि की करथिन ओ तऽ कहलखिन हें तऽ हुनकर बात पे तऽ भरोसा करै छियनि ओना फेरो एक बार फोन कऽ के पुछबनि हुनका से जे अहाँ सही से बताबू जे परसू अहाँ एब तऽ हम अपन जेते दोस्त महीन छथिन सखी छथिन आस पड़ोस मे जे आदमी छथिन जूटाके रखबै
हँ
सब योगा सीख सकथिन
हूंम्म सहिए कहै छी ओसभ बड्ड जरूरी काजुल आदमी के छुट्टियो नहि ने भेटैत छै
नहि नहि हुनको तऽ एक सेकेंड के साँस लेबो के हुनका फर्सत नहि रहे छै
तऽ हुनको तऽ अथिये छै छुट्टी मिलते तभिए ऐथिन की करथिन
हँ हँ ओ तऽ हम बहुत जिद्द केलियै जे आबू भाईजी आबू से दवाई त खेला से तऽ आदमी ठीक होय जाइ छै लेकिन किछ योगा करबै जे कनिक दिमाग वगैरह सब ठीक रहतै मतलब नहि जनय छियै टेंशन दस रंग के रहत माथा मे तऽ फिर दुखत तऽ चक्कर आयत तऽ ओसभ कहलखिन योगे से ठीक भऽ जेतै तऽ उएह सभ आके अपन योगा आर सिखा देथिन तऽ ठीक भऽ जेतनि
तब करै छथिन ई काज तऽ बड नीक यए अहाँके परिवार मे सभ
हँ ई बात तऽ सही कहलियै से भाइयो हमर कम्पाउंडरे छथि छथिन आ ई छथिन से योगे के टीचर छथिन
बड्ड नीक ये बड्ड नीक ये तऽ हुनका घर मे की केए
हिनका घरे मे
आहीं के भाई के घर मे
भाई के घर मे